हलो
हा हरिओम हा जय झूलेलाल भेण हा ठीकु आहियो तव्हां?
बढ़िया बढ़िया तव्हां ॿुधायो?
हा बढ़िया तव्हांजी कम वारी मायूं अचनिव तियूं?
असांजी, न पंज छह ॾींहंनि जी छुट्टी वठी करे वई आहे।
अच्छा, शादी विहावन त अच्छा, उहो ई मां चयो शादी वियाव बीहनि था हिन समय कम वारी मायुनि जा हूंदा तन लॻा पिया वरी गर्मीअ में ई त उहो ई ॼण सम्झ में ई नथो अचे न कमु ई ॼण रुली थो वञे।
सही ॻाल्हि आ बिल्कुलु सही ता चओ पिया बिना कम वारी माइनि जे त कम ई नथा ख़तम थियनि न हा मां बि पतो तव पंहिंजी साहेड़ी खे चयोमांसि हिक माई मोकिल
अचछा
हाणे छह ॾींहं त न करे पाईंदमि न हिकु ॾींहुं हली वेंदो आ जीअ तिय बाक़ी चयोमाँस भैया मूंखे हिक माई त ॾे कम से कम मां ॾाढो थकिजी थी पवां त पोइ हुन वरी मोकिली अथई पंहिंजी माई ॾिनी अथई।
वरी बी इहो सुख अथव वरी सहेलीयूं पंहिंजियूं ॾियनवतियूं मायूं। वरी उहे बि मञनि थियूं करण जे लाइ।
हा हा हा न असांजी साहेड़ियूं ॾाढियूं असांजो पंहिंजे में बढ़िया आहे।
हा सुठी ॻाल्हि आहे न हुजण बि खपे न ऐं असां वरी चवंदा आहियूं की नंढे शहरनि में ई असांजो पाण में आहे मतिलबु वॾनि शहरनि में बि आहे न ईअं। व्यवहार व्यवहार मतिलब सुठो आहे त पो सभिनी हंधि आहे न, माण्हुनि में पाण में हुजणु खपे। ऐं हुजण बि खपे। हिकु ॿिए जे सुख ह में माण्हू साथ त ॾेई सघे। अहिड़ी त ॾाढी सुठी सुठी ॻाल आहे बढ़िया, तव्हांजी सह जी
हा तव्हांजी नथी अचेव छा माई?
हा असांजी हाली त अचे थी, विच में वई हुई थोरो उहोई चवां पई न की असांजी तवई हुई त असांखे त ॾाढो दिक़त पई थिए। ॿ टे ॾींहं। चारि, पंज ॾींहं लॻी विया हस। कंधी घटि आहे वैसे त छुटठियूं असांजी ख़ैर वर सही आहे सुठी आहे माई वीचारी अ धोखो न ॾींदी आ। पर हाणे ज़रूरी कमु हुजेे थो त वरी पोइ हाणे वञनि वञिणो छा कनि, बि घरु गृहस्थीअ वारियूं आहिनि। त सभु ॾिसणो थो पएनि उन्हनि खे बि। वरी बि शाबस बसि तन घर घर जो बि कनि थियूं, वरी हेॾे बि कनि तियूं हेॾा घर शाबस आ हिनन मायुन के
हा। न न, उहो ई त चवंदी आहेयां शाबश आ वास्तव में शाबश आ। असां त पंहिंजे घर जा ई कम करे थकिजी था पऊ
लॻंदो हा, उहो ई लॻंदो आहे इहो ई कम जण वधी वियो आ, और त घर मां बि निकरनि तॾहिं बि करे अचनि, घर जो बि लाहे पाहे अ चन, वरी हितां जा सभिनी जा करनि वेचारी सॼो ॾींहुं कम थी करे, वञी सधो राति जो थी वञे घरु असांजी माइट त हा
थी वेंदी अथसि कमु कंदे कंदे
हा शाम रात चवंदी थी वेचारी घर, रातजो हे थोरो जल्दी बि सुम्हंदा आहिनि, थोरो हिननि में जेके कम वारा आहिनि त वरी सुम्ही था पवनि वीचारा अठे बजे रोटी पाणी खाई सुम बि था पवनि न, झटि वरी सां सुबुह जो जो सवेर उथणो अथनि हिननि खे कमकार खे लॻणो आहे त हिननि खे सभ पंहिंजो टाइम ठाहे हलिणो थो पए। वीचारी ॿुधाईंदी आहे त भई दया ईंदी आ प आहे वेचार
सही ॻाल्हि आहे बिल्कुलु वास्तव में ॾाढो परेशान लॻंदियूं आहिनि। मूं वटि बि ईंदी आ। बार बार चवंदी आ, की न वेंदा आहियूं त एतिरो पुॼंदो ई न आहे घर जो कम लॻंदो आहे हाणे कया ई न। छो की शाम जो थी वेंदी अथसि मुंहिंजी माई खे बि कमु कंदे। चईं पंजे बजे घर वेंदी आ।
हा असांजी त अञा देरि सां थी वञे छह थी था वञनि स साढी छह सत
अच्छा, उहो ई आ न वरी घर वञी वरी घर में चवंदी आहिनि न रोटी पाणी ठाहियूं पंहिंजो वरी पोइ खाऊं
अञा हिकु धीह अथसि त वरी आ उहा करेस उह चए पई न इजी शादी कंदमि त पोइ वरी मां घरु छॾंदमि कुझु भई पो माखां एॾो पुॼंदो बि कान, अञा उमर बि त वधंदी ती वञे। त, माण्हूं अची, वरी घर में बि कम। घर जा बि आख़िर पो करणा पवंदस न, धी वेंदस त।
हा हा, सही ता चौ, बिल् कुल, घर जा बि त कम, छॾन थोरी नथा, अच्छा!
शादी लाइक अथस बि, हलन्स पया था। उहोई असांखे बि लॻंदो आ, अॼ न सुभाणे मतां हीअ चएन। हिक ॿ त ईंदी, असां पर, सालन जी आ।
तव।
असांजी, हिकई असांजी इहा हिक ई कंदी आ। पर सालन जी आ, त असांखे मतलब हुनजो सुख ॾाढो हूंदो आ, मतलब। वेचारी धोखो न ॾींदी आ, अऊं असांखे कम हुजे त पो त, बिल्कुल मतलब काथे वञणो बि हूंदो तस, पैंजो प्रोग्राम विचारी ड्राहे छॾंदी आ।
अच्छा
हा त, उहई त, हा हा, उहोई लॻंदो आ, एड़ी वरी पो ॿयूं मिलंदयूं छा?
न न, पुराणी मायूं पुराणयूं त्यूं थ्यन भाई।
हा, नयूं एढ़यूं थोरी मिलंदयूं वरी। वरी बि भॻवान जो भक् भॻवान जो, शुकुरु कंदायूं भाई। सुठी सुमत ॾे, असांखे बि, त मायुन खे बि। भाई सुठे सां हलऊं। अॼकल्ह त ससु खां वधीक त, मांयुन खां तो ॾकणो पै।
इहा ॻाल्ह त सही ता चौ, दीदी!
अ ड्रिजूं पया त अॼ न सुभाणे वरी चवन कुछ? वरी वधीक चई बि नथो सघजे न।
हा, वरी लॻी वञेन गुसो, त कल्ह ई न छुट्टी करे वठे।
त, वरी असां पांजे ई चवंदा एन, पेर ते पाण कुल्हाड़ी मारण। उहाई ॻाल थी वेंदी। हां हां, उहोई वरी वॾा बि कॾी पहाका हणंदा हा न, इहे। भई, पाण, पाण ई पैंजे पेर ते कुल्हाड़ी ता मार्
हा, सोचे समझ सम्झे ॻाल्हाइणो तो पए मायुन खां भाई।
हा आहे त हर रिश्ते में, सोचे सम्झे ई थो ॻाल्हाइणो पै। पर, मांयुन खां ॼण वधीक प्या ता ॾकूं।
हा, भइया थे नथो न, अॼकल्ह छाहे। की असांखां कम पुॼे कान तो, अऊं लॻे तो की न भइया, हिक त घर जा कम, रोटयूं पाणी करे, करे माण्हूं थकजी तो पए, असांजी रोटी रोटयूं बि त इलाही त्यूं थ्यन न सिंधियुन में।
हाणे वरी कम इहे ज्यादा वधी विया आहिन। गरम-गरम ॾियण अॻे वरी इहे चवंदियूं, असांजा इहे वॾा, वॾनि चवंदियूं। असांज इ कम ईअं हरू-भरू ईअं न हूंदा, हिकु साथ पचाए रख छॾंदासीं। त वरी शाम ताणी बि पोइ हलंदो, त खाईंदा आसिन एन में ही। भला घरि बची पिया त, हाणे ईअ किथे आ? हाणे इअं कोई करे? असां पाण ई न ॾियूं। असां पाण असां पाण ई न चऊं, की भई ईअं हुजे।
हां, सही में, असांखे ख़ुद खे ई थधी रोटी नथी वणे।
त उहो ई थी चये त, असां पाण ई अहिड़ा थी वया आहियूं। त ॿियन खे वरी छा चऊ।
ॿयन खे छा चऊं? हां, सही था चओ बिल्कुल।
हां
उहो ई आ, ॾेराणी त हिते ई हूंदव न? घर में ई हूंदव न। हाणे काॾे वयल आ छुटियुन में?
न-न, उ हाणे, असांजा ॿार थी वया आहिन वॾा। त असांजी हाणे छुटियूं न छटियुन जो कुछ हूंदो ना आहे। असां जॾहिं चाहियूं, तॾहिं असां लाइ छुटी आहे। असां पाण ई पहिंजे मन सां वेंदा आहयूं। जॾहिं असांजो मन थिए। हां, ॿारन जो हाणे आहे कान। अगै ॿारन जे करे लॻंदो हो। छुट छुट्टी थथे त घुमी अचूं। ऐं हुनन जी छुट्टियुन जे पढ़ाईन जे करे निकिरी न सघंदां हास। अऊ हाणे त, उहो सभ आहे कान्ह। त, उहा टेंशन ई कान्हे को हाणे। परेशानी लॻंदी ना आहे। हाणे कुछ बि वञण में। अऊ वरी घर में हिकड़ो डणो आहे, ॾिसणु वारो। त वरी ठीक लॻंदो आ, की भाई घर में बि पयो थेतो। त जेतरो मन पए, ओतरा ॾींहं रही अचो।
हां-हां, बिल्कुल सही था चओ पया।
हां, वरी ॾिसण लाइ हूंदो आ न। त वरी सही लॻंदो आ न।
हां-हां।
ाण उ उते मुंहिंजी भेण अकेली आ। त हाणे सोचे सम्झे थी ॾींहं कढे न, पंहिंजे लाइ घुमण जा।
हां, छोकी हाणे निकरी नथी सघे न? उहा बि मअ अकेलो माण्हू ॾाढो परेशान थो थिए। ॾाढो सोचणो थो पए घर खां छॾ। करण खां पहररे।
हां, तॾहिं छाडा बि नथो सघे न। हां, कोई-कोई हुजे, डिस ण लाइ, सही ॻाल्ह ता चवां। वरी हिन मामले में हाली त ठीक आ हले पयो तो।
हां-हां। न-न, हिक खां ॿ डणियूं हुदियूं ईन। त लॻंदो आ की हल ठीकु आ हिक त वेठी आ न कम से कम त सोचणो न पवंदो आहे। तुरंत माण्हू निकिरी वेंदो आ।
हां, उहो ई चवंदा आहिन न ॿ ॿारा थींदा आहिन बस उहा ई ॻाल्ह आ। ॿ ॿारन जे बराबर आहिन।
हा वरी हिक थींदो आ की ॾेराणीण में प्यार प्रेम हुजणो खपे पाण में अगर सुठो। सुठा आयूं त सॿ सुठो आ।
हा भई अगर सामने वारो सही तो हले। त पो केंखे कोई हो थोडी आ परेशानी थोडी आ पाण पेंॼे लाइ ॿि। सहुलियत ह भई हुन खे अॻले माणूअ खे ॿि पांॼे लाइ ॿि ॿिनन। तरफ़ां तो थी वनै हना? हा ठीक आ भैण हा-हा-हा। ॻालखयूं तान हा चॻो जय झूलेलाल, जय झूलेलाल।